हलो, हा जय झूलेलाल भाभी
जय झूलेलाल, कीअं आहियो? हा, मां ठीक आहियां तव्हां ॿुधायो?
मां बि मस्त हिकदम! ॿियो ॿुधायो? मां कारंजा में
ही किथे आहे?
महाराष्ट्र में
अच्छा महारा
अमरावती नालो ॿुधो तव, अमरावती? बस हुनजे पासे में ई आ, बस हुनजे साइड में ई आ। तां किथां जा?
अच्छा, मां यू पी सां थी ॻाल्हायां।
अच्छा, यू पी में किथां?
यू पी में, कानपुर सां।
अच्छा, अच्छा, अच्छा कानपु
हम्म जी, हा सिंधी आहिनि हिते
कानपुर, ॾाढा आहिनि की मतिलब हीअं घट आहिनि?
न ॾाढा आहिनि, लखनि जी आहे तादाद हुते।
अरे बापरे, अरे बापरे, ॾाढो
हा, हिक ॿ लख खां वधीक ही हूंदा।
अरे बाप रे! ॾाढा आहिनि मतलब अति आहिनि सिंधी मतलब सभ, बिज़नस वग़ैरह बि दुकान वग़ैरह बि ज़्यादातर त सिंधी जा ही ॾिसंदव तव्हांखे टे पोटा
न न न अहिड़ी अहिड़ी काई ॻाल्हि कोन आहे, हिते सभु आहिनि। मॉम्डन आहे, क्रिश्चन आहिनि।
मिक्स आहिनि, ओतिरा ई ओतिरा मिक्स आहिनि सब। अच्छा, त हीअं स्पेशल हिक सिंधियुनि जो हूंदो न ईअं की भई सिंधियुनि जो मार्केट आ ईअं ठहियलु?
न ऐहड़ो कोई मार्केट कोन आहे। हिक कॉलोनी आहे हुते जेके सॼा घर आहिनि हो सिंधियुनि जा आहिनि।
अच्छा ॿ
ॿ सौ ट हा सिंधी कॉलोनी ना नालो आहे हुते-हुते जोो होस आहे ॿ सौ टे सौ घर आहिनि हुते हुव सभ सिंधियुनि जा आहिनि।
अच्छा तव्हांजो घर सिंधी कॉलोनी में आ की ॿाहिरि आ?
न न न सिंधी कॉलोनी में कोन आहे।
अच्छा ॿाहिरि आ। पो झूलेलाल मंदिर वेझो पियव परे थियव?
न न घणा झूलेलाल मंदिर आहिनि हिते।
अच्छा वेझो बि अ
हर हा, हर एरिया में हित हितु झूलेलाल मंदिर आहे।
अच्छा अच्छा
हा
ओर तव्हां छा कंदा आहियो?
मां त हाणे कॉलेज थी कयां आंटी।
अच्छा अच्छा गुड़िया आहियो तांह।
जी
कहिड़े क्लास में आयो हाणे?
मां हाणे बीकॉम सैकेंड ईयर हाणे मुंहिंजो स्टार्ट थींदो।
अच्छा बीकॉम बीकॉम खणियो तव ठीकु आ। अकाउंट पो अकाउंट अची वेंदो तव सभ?
हा इंडिया आहे।
अकाउंट जा ॿाहिरि क्लास लॻियल तव?
हा
त हिन खां पो शा कंदव हाणे बीकॉम ठीकु आ बीकॉम फाइनलर करे छॾियो पो हुन खां पो शा कबव? अॻिते
हे त कांया मां हाणे बि ट टे साल आहिनि। छोकी मुंहिंजो ऑनर्स जो कोर्स आहे त हाणे टे साल आहिनि।
अच्छा अच्छा
हा हिनजे अलावा बि मां सिंधी जो कोर्स बि कयां ती।
अच्छा अच्छा
हांजी
अच्छा ठीकु आ। पापा छा कंदा आहिनि?
हो बिज़नसमैन आहिन।
अच्छा और मम्मा?
मम्मा हाउस वईफ आहे।
अच्छा त तव्हांखे एक्चुली हिन फ्यू हिन फीिल्ड में करिणो छा आहे अॻिते? तव्हां बी काॅम कंही ही हिसाब सां खणयो तव?
मां बीकॉम मां गवर्मेंट जॉब जी मां तैयारी जी सोचा थी।
त गवर्नमेंट कॉलेज गवर्नमेंट जॉब बि कहिड़े फील्ड में असां बी कॉम करे त गवर्नमेंट कॉलेज न हासिल करे सघंदासीं, गवर्मेंट जॉब न हासिल करे सघंदासीं।
न थी सघे थो। पोस्ट ग्रेजुएशन खां पो बैंक में थी सघे थो।
अच्छा बैंक में। बैंक त हुन बैंकिंग जो कोर्स करणो पवंदो आहे न पो बेटा हुन में।
हा हा मां कंदसि मां गॾु ही कंदसि।
हिन खां पो करणो पवंदो आ कि न हिन सां गॾु ही था करे सघूं असां?
करे सघा थी मां।
अच्छा त पो गॾु करे वठंदा हुआ।
टाइम कोन्हे छोकी मां फस्ट ईयर सां गॾु क्लास टेंथ कई सिंधी में। सिंधीअ जो मां एक्ज़ाम ॾिनो यू पी बोर्ड सां क्लास टेंथ जो। मां सिंधी जी बि प्रिपरेशन कयां थी गॾु।
हुते अञा सिंधी आहे स्कूल आहे सिंधी।
न स्कूल कोन आहे जेके यू पी बोर्ड हूंदो आहे न।
हा यू।
यू पी बोर्ड में अलॻि-अलॻि लैंग्विज लैंग्वेज थींदी आहे हुनमें सिंधी लैंग्वेज जो ऑप्शन आहे क्वेशन पे सिंधी लैंग्वेज सब्जेक्ट आहे।
असांजे मथां।
हा जेकी करणो तो चाहे। न न न हिते छा आहे हिकु संस्था आहे, सिंधी संस्था उन मे असांजा प्रिंसिपल प्रिंसिपल आहिन, टीचर्स आहिन हो असांखे पढ़ाईंदा आहिन। जेके टीचर्स आहिन असांजा हो असांखे पढ़ाईंदा आहिन। जीअं क्लास टेंथ थींदी आहे न नॉर्मल स्कूल जी हुअ। थींदो आहे लेकिन छा थींदो आहे हे प्राइवेट थींदो आहे।
अच्छा और पो तव्हांखे हि सिंधी।
हा बुधायो।
हा पो तव्हांखे सिंधी लिखणु पढ़ण बि ईंदी हूंदी? तव्हां अगर क्लासेस कया आहिन त।
हांजी। जीअं क्लास टेंथ यू पी बोर्ड जो सिलेबस थींदो आहे न पदे खंड हूंदो आ। पदे खंड थींदो आहे मजमून थींदा आहिन ऐसे
हा हा हा
हा, हिंदी जे सिलेबस जी तरा ई है।
सिंधी सिंधी पूरो पेपर बि उअई ईंदो आहे जीअं। निबंध हूंदो आहे हिंदी जे पेपर में, को्वश्चन आनसर्स हूंदा आहिन। जीअं पश्नो के उत्तर दो। बड़े वॾा अलग नंढा अलग।
जी कविअ जो कविअ जे बारे में।
और असां गुरुमुखी सिखंदा आहियूं टिकाणे वारेि वञी करे गुरुमुखी सिखी आ उनमें और सिंधी में शा? फ़र्क़ु आ लिखण में पढ़ण में। अखरनि
हे ख़बर कोन्हे हे छो हे मुंखे ख़बर कोन्हे टिकाणे जो। मां सिंधी देवनागरी पढ़ी आहे हिते।
गुरमुखी अऊं पजाबी आहे गुरू मुखी
थी सघे थो हे कोन ख़बर आहे।
हा जो कि न मां इअं अख़र ॾिसंदी आहियां राइटिंग ॾिसंदी आहियां त सेम ई लॻंदो आहे। ॿिन्हिनि में लकिन फ़र्क़ छा आहे?
ॿी मां पढ़ी आहे, हाणे मूंखे घणी यादि कोन्हे मां पढ़ी आहे। डिफरेंस आहे ॾाढो डिफरेंस आहे
अच्छा
जी, अखरनि में ॾाढो डिफरेंस आहे। ॾाढो डिफरेंस आहे।
जें खे ॿारह खड़ी असां चवंदा आहियूं जें खे ॿारह खड़ी आई बारह खणी चवंदा आहियूं, त उहो- उहो डिफरेंट आहे हुनमें
ह सॼा अख़र डिफरेंट आहिनि मूंखे यादि आहे, मां लॉग लॉकडाउन में पंजाबी जी क्लास हिक महीने जी वठिती हुई।
अच्छा अ तव्हां कई हुयव ॾे -वठि
दीदी मां कई, मां करे चुकी आहियां हाणे मूंखे यादि कोन्हें, मां छा पढ़ियो?
हा उहो प्रैक्टिस खपंदी आहे।
प्रैक्टिस कोन कई मां, हुन खां पोइ टाइमु ई कोन मिलियो लो लॉकडाउन हुयो, त मां कई हुन टाइमु
हा सही आह, ओॾी महिल असां ॾाढो ख़ाली हुआसीं सभु ॼणा घर हुयासीं,
ह्म असां हुन टाइम छा आहे, हुयो नंढा हुया नंढा हुया हुन टाइम हेतिरो प्रेशर कोन हुयो, हा प्रेशर कोन हुयो हुन खां पोइ क्लास टेंथ अची वई, ट्वेल्थ अची वई, कॉलेज अची वियो हाणे
हा सई आहे
हम्म्
इलेवं ट्वेल्थ पोइ, हे खणियो हूंदव कॉमर्स हा न
जी
हा न, त पोइ अकाउंट जी ट्यूशन लॻाई त ॿाहिरि क्लासिस लॻाया अथव, की न लॻाया अथव
न न कुझु कोन्ह कयो, पाण ई कयो मां
अच्छा मैथ्स में इंट्रस्ट अथव, मैथ्स सुठो अथव हा न
हां
अच्छा
जी ख़द् हुते छा फेमस आहे महाराष्ट्र में, जिते तव्हां रहंदा आहियो?
हिते असांजे कारंजा में हिकु गुरू मंदिर आहे, ॾाढो वॾो आह हिते परां- परां माण्हू ईंदा आहिनि अलाए किथां किथे थां माण्हू ईंदा आहिनि हुते देनगी बि हेॾी ॾींदा आहिनि इअं टकूं भरे- भरे खेेत वारा जीअं कणिक और ज्वारी ईअं, जेके बि अन आहिनि फ्रूट्स आहिनि भाॼियूं ईअं ट्रकूं भरे- भरे ॾेई वेंदा आहिनि। और हिते पूरो ॾींहुं लंगर हलंदी आ। रोज
खाधे जी शा शै फेमस आहे?
हिते?
हम
हिते ईअं आ हिकु कचोरी वारो मामा आहे कचोरी मामा वारो कचोरी चवंदा तसि उहो।
अच्छा अच्छा काई मिठी शइ? हिते असां हिते घणेई शयूं फेमस आहिनि हिते। ह हिते हिकु आहे कराची हलवो होो ॾाढो फेमस आ हिते जो। खस्ता थींदा आहिनि। ऐं कचौड़ीअ वांगुरु ई थींदा आहिनि अ खस्ता थींदा आहिनि हुन सां गॾु आलू मटर जी सब्जी थींदी आहे हो ॾाढी सुठी सुठी हूंदी आहे हितां जा खसा बि ॾाढा फेमस आहिनि।
हुनजे मथां रसो ॾींदो आ ख़स्ते जे मथां।
न न सब्जी ॾींदो आ भाॼी, भाॼी ॾींदो आहे।
अच्छा अच्छा भाॼी, भाॼी और खस्ता।
हम्म
अ्छा हिते मिठे में जिलेबी ठाहींदो आ हिकु भाई मावे जी जिलेबी ठाहींदो आ। उहा उपवास में बि हलंदी आ। बढ़िया ठाहींदो आ हिकु नंबर बीकानियर वारो आ उहो
बीकाानर वारो?
हा बिकानेर वारो जलेबी पंहिंजे हिते हा पांहिंजे हिते हिकु कारागर तस त माावे जी मिठ ठाराहींदो आ जिलेबी ठाराहींदो आ मस्तु ठाराींदो आ ॾाढी।
न हिते छा हे बीकानेर त आहे जेकी वैरायटी हूंदी आ न बीकानर जी हो
हा
ॾाढी वेरायटी कोन आ हिते। असां हाणे उत्तराखंड विया त हाणे हुते बीकानेर सां हिकु शइ वरिती हो टोस्ट हुया, बटर टोस्ट हुयो हुनजो नालो हो असां हुते खाधा बीकानेर जा ॾाढा सुठा हुया। हिते हिते असांजे शहर में मिले ई कोन थो। बीकानेर
हो कारागीर कारागीर जेके हूंदा आहिनि न, बेटा जेके कारागर हूंदा आहिनि न ठाहिण वारा उनजे हथ हथ में फ़र्क़ु आ न जीअं मम्मी जे रोटीअ में और दादीअ रोटी में फ़र्क़ु लॻंदो आ
हम्म, न आउटलेट त आहे कोन आऊटलेट ते आहे ही कोन, शही कोन आहे।
अच्छा, अच्छा
हम्म
ठीकु आ बेटा जय झूलेलाल।
जय झूलेलाल